ओ।
रा बारे मे बहुत खराब-खराब सुनलया, बेटी भाएग गेल रहा की तोहर।
की ए यौ। यौ की कहु यौ नाक कटा देलक हमर पूरा समाज मे की कहु यार।
यौ की कहु पूरा नाम अहाँ बस्ती के अहाँके बेटी खराब कऽ के गेल अय बताउ तऽ ककरा साथे भाएग गेलै या नै भाएग गेलै आ चिन्हबो नै करे हय कोई ओकरा।
सन यो की करियौ की कहु-कहु यो जय वे प्र प्रशासन लग जाय, प्रशासन लग जाय प्रशासन वालला आयत घर पर तऽ आइ तक हमर सबके दुआरि पर प्रशाासन नहि ऄल। तब की करब यौ
सुनू सुनू न कनू यौ भैयस से हमसभ तऽ अहाँके सपोर्ट मे छी कि अहाँसभ गलती केलहुँ मानै छी भैया यौ लेकिन हम जे छै ने की कहू गाँंव के नाम खराब कऽ देलक ने अपना सबके लेकिन कानूने अहाँ हमसभ छी पूरा समाज जे छैय अहाँ साथे।
यौ समाज की कऽहत यो सब ते उहे कहे छे फलना के बच बेटिया भागगेलै यौ के कपड़ जरूआ चला कत्ता ई सब भेंट भेल कोन दन मोबाईल-तोबाईल कहलक हमरा बेटी जे कीन दिअआ नवका मोबाईल। एप्पल के मोबाईल कीन देने छलियै यौ।
बापड़े बाप अहा तऽ बुझयो अहाँ जे कमेलहुँ पैसा हमरा लगया सब बेटी में पैसा लगा क बुरा देलिय।
यो बंगलोर में भेज के पड़ेने छलियै आयल छल त छुट्टी में कोई पापा छुटृ हमरा की पता चलै भाग जातयो।
बाप रे बाप बड लेकिन जुलुम भेल यौ अहाँ बहुत पैसा ओकरा पर खर्चा केलियै एहने एहन सं तान सब जे होइ छैय नहि, जे बाप के बुराब दे छैय।
बेसंतान होइ आदमी मरि जाय मंजूर है एहन, एहन औलाद नहि हो ककरो।
नहि यौ नहि यौ संन्तान अहाँके बड नीक छलए लेकिन कुनु कपर जरुआ जे अछि नही ओ पढ़ा चढ़ााक ओकरा भगा क
से, से यौ ओकरा घर मे कहे कि माय इ खाइके या तऽ ई खो ई खाइके तऽ ई खो भी कपड़ा पहिरबाकके तऽ लेपइहर यौ माँ अपन-अपन माय के जेवर सँभटा लऽ क चलि गेलै हमरा जेवर के टेंशन नहि ये फेर कीन लेबियो बेटी चल गेलो हमर समाज मे की इज्जत रहल।
जाय दियो जाय दियऔ बेटी के की करबे बेटी छले अहाँ के कुकुर तऽ कुकुर कुकुर सब के की कह सकै छीियै मानू अहाँ की नहि देलिए बेटी कऽ यौ बहुत चीज देलियै खरीद क हमरा सबके तऽ सेहनता लागे छलए किी हमहूँ अपन बाल-बच्चा के दिये लेकिन अहा बहुत चीज अपन बेटी के देलियै यौ।
के कपर जरुआ चलैयो जहिया हमरा पता चलल शहर के हम नाम कटबा दियौ हमरा बुे नहि यौ हमरा एते
नहि यौ मारियो-पीटियो नहि किछो मारला पिटलासँभ की हेतै जे नाम खराब भऽ गेल भऽ गेल अपन अपना सबके तऽ ईसभ पर आब नहि ध्यान दियौ आब नया जीवन स्टार्ट करू बेटा जे अछि नहि अहाँ बेटी पर एते भरोसा केलियै जे बेटा के नहि पढ़ेलियै अहाँ नीकसँ
सह ने कहु ने बेटा के नहि पढ़ेलो कहलो क घर के बिजनेस हम रह ओ कहिते रहि गेलै नहि यौ पप्पा हमरा पढ़ऽ दिआ। कम से कम ग्रेजुएशनो करऽ दिआ हम कहलियै नहि तू की करभी पढ़ के तू करैमे बेटीके हम अपन पढ़ायब हमर बेटीके पढ़ायब। हमर बेटी कमााय-तमात ओकरा नीक घरमे धूमधामसँ शादी करबै।
एे यौ की कहू आइ काल्हि होइते छैय बेटी के सब भरोसा कऽ ले छैय बेटी के नीकसँ पढ़ाबै छैय। जे आई एस, आई पी एस बनत बेटी तऽ वैह देखियो गलत चक्कर में पैसो लऽ क चलि गेल आ गहनो गुड़िया लऽ क हमरा तऽ लगैया बीस पचास लाख के लऽ क भागि गेल हैत।
सएह ने यौ हमरा गहना गुड़ियाके घण्टा मतलब हम कीन लेब हम आइ चाहब तऽ आइ कीन लेब। हमर सन्तान चलि गेल हमर इज्जत लऽ क बुुरि गेल ओकर की ओकर के माय बहिन के आनि कऽ ओ हमर इज्जत पुलटा कऽ देत आनिक देत? बिलटा देलक हमर बच्चा ओ सबटा की करू हम की करू अहें बाजू।
आब की कऽ सकै छी आब जे भेलै से भऽ गेलै आब छोड़ू नवका जीवन स्टार्ट करू बेटा अछि न बे
की करबै यौ एकर मै क याँ तबियत खराब छैय ओ अथि ओ मेडिकल कॉलेजमे एखन एडमिट छैय एकर माँ जहियास एकर जखनसे एकर मैय के पता चललैए पानि पर पानि चढ़ि रहल छैय एकर माँ के हम की कहु अहांके की कहू।
छोरु छोरू कनि सुनू न ध्यान दियौन हुनके पर ध्यान दियौन पहिले आब तक कनिये पहिले बाल बच्चा तऽ दूर लेकिन कनिए आदमी के काज अबै छै तऽ कनिया पर कनि विशेष रूपसँ ध्यान दियौन खर्चा करू। कनियो के त अहाँ देखे छलियै हम साड़ी तेहने दय छलियै खरीद खरीद क
सैह ने कहै यौ ओकर माँ के शौक छलैयै की कहू यौ ओ म ओकर मां अलग केने छलैयै। जे ई ई जेबर हम अपन बेटी मे आइ तक बेटा लै हमसब नहि सोचलियै आन आदमी बे टाले सोचल हम आइ तक बेटा लए नहि सोचलियै ओ बेटा हमरा आइ कहै छै पप्पा अहाँ कानू नहि हम अहाँ ल छी ने अहाँ किया टेंशन लै छी जे चलि गेल से चलि गेल ओ आहांके संन्ताने नै छले।
हं यौ। हँ यौ की क सकै छीयै बेटी देखियौ आइ काल्हि के जमाना मे बेटी के लोक पढ़ाबै छै कियेकि सरकारो सब जे छै ने बेटीेये पर जादा ध्यान देने छथिन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब
बताउऽ आ बेटा की करत बेटा के नहि पढ़ेलीयै यौ सच्ची कहै छै बेटी कहलक कि हमरा पप्पा हमरा बेैंगलोर मे एम बी ए करे के अई हम कहलियै कते पाइ लगतौ त कहे छै बीस लाख रुपया हम तुरन्त चेक काइट कऽ देलियै ओकरा जे ले बीस लाख रुपआ ले।
बाप रे बाप बहुते खर्चा केलियै अहाँ त यौ हमसभ अहाँके पुछलहुँ ओहि बीचमे बेटीके किया एते पढ़ाबै छी तऽ अहाँ सब हमरा सब पर खिसिये लगलौं आइ देख लेलियै ने की भेल गिर गेलहुं गड्ढा में हमसभ करहै छलहुँं अते दूर बेटी के नहि भेजू पढ़ाबे लेल केहन देश हेतै केहन भेष भाष हेतै आ वैह देखियौ भेष भाष बदलि कऽ भेष बदल
बुझै छियै ओ कोन दनि जरलाहा फोन मे इंस्टाग्राम सब छल से चलबै हम आइ तक नहि कहलियै बच्चा के हम एतबे कहलियै कोनो बात नहि आइ देखियै तऽ आइ ओ कपड़ा एते छोट कपड़ा त आइ ई पहिरलकै त आइ ओ पहिरलक कोनो बात नै बच्चा जाइत छै कऽरै छै हमरा की पता छलै जे एहन रंग मे एतै।
ओसभ तऽ चलू कोनो बात नहि नवका जमाना के छै लेकिन पढ़ि लिख लै तए हमरो सबके आस छले ओकरे पर कि हमर सबके कोई जे बैनतइ अपना सब के गाँव स आय एस आई पी एस त नाम होइते अपने सब के ने यौ को-
की कहू बिल्टा देलक नाम नाम बिलटा देलक अप- बड्ड जरूरनी अपन सबके यौ की कहु यौ
आ हमरा सबके याद अइछ दिन यौ जे अहाँके पहिल बेटी भेल छले तऽ अहाँके माँ कहलथि कि जा ई बेटी बहुत खराब भेलौ तोरा नशिब गड़बड़ भेलो ई भेलौ लेकिन अहाँ कहलियै ई लक्ष्मी हेतै हमर हम एकरा पढ़ेबै लिखेबै देखियै एक दिन मां से गाँंव के नाम कर तै हमर बेटी, लेकिन यौ सही मे की कहू लाइग जाइ छै ककरो ककरो बातचीत। कैह दै छै त
की कहु यौ- यौ अभिषेक जी मोन नै करैयै जीबयके। ओ तऽ बेटा के चेहरा देख रहल छै ओ कहै छै नइ पप्पा नै कान हम छियौ न ओ जे -जे- दोस्त साथ ओकरा कहिये मना करी जे संगति तोहर नहि ठीक छौ आय ओ दोस्त सब ओकर बहिन के खोजने फिर रहल छै। की इज्जत रहल हम्मर समाज मे हम्मर बेटे की इज्जत रहलै छ- छोरा सब पर की इज्जत रहलै किछो नइ।
देखै छियै यो हमर बेटा सभ आइब कऽ कहैत रहै छै घर मे मैऽ के कहै छै मैऽगय से हमसब ओकर खूब मजाक कहलियै की, तोहर बहिन तऽ भाइग गेलो रौ तोहर बाप अते पैसा खरचा करे छलय ओकरा पर की कहु बड मजाक उड़ाबै छै। ओ बच्चा पर कनि ध्यान दियौ भी बच्चा पर लेकिन बहुत पड़ैत हेतै यौ दिल पर पड़ैत नय हेतै हम बच्चा के कहलियै अपन बौआ सबके की एना नै कहक कहब ओकरा किछो ओ बहुत नीक बच्चा छै ओकरा कनि पप पा कनि ध्याने नय देलकै नय तऽ ओहो-न- उएह नाम रौशन करतय अपना सबके गाँंव के।
नय यौ हमर बेटी नाम बिलटा देलक पाइ कौड़ी के बाते ने जे देखु भगवान दया स बाबा दय स एत्ते छै जेखन पाइ कौड़ी के दिक्कत नइ छै पर ई दिक्क- क्त छै ने बेटी चइल गेल। दौड़ समाज मे आइ तक जे हम अपन दुआरि मे आइ तक एगो थाना गाड़ी नय ऐल छलैया। आब हम कोन मुँहसँ थाना गाड़िए एनिए त। कोन मुहँ स अनियै गाँंव के चाइर आदमी थी के थाना एलय पूछ -पाछ कर एत।
सुनू -सुनु भैया -भैया एतबो काज कऽ सकै छी अपनासँ जे ओ लका अगर पलैट अथी लड़की जे पलैट जेत्- ने तऽ ओ लड़का के अन्दर करबा सकै छलहुं अपना सब तऽ लड़की के अहाँ अपन बेटी के केनाहो क- क कनटेक्ट क क मनाउ न यौ मना लेब
लड़की भेट तय हम्मर बेटा के दोस्त सब ढूइढ़ रहल छै अखन पटना दिल्ली तक सब छौंरा के बेज देलियै। कहलियै तोरा सबके जे चाहियौ हम से देबौ छोरा सबके हम कहलिय हमर बेटी के तू ढूँढ। सबटा ढूंढ़इ पर लाइग गेल छै। ढुंइढ लेबै ने तऽ ओ छौंड़ाके हम छ- अं-जरूर यौ भाई साब ओ छौंड़ा के हम छोड़बे नें छौंडा के तऽ हम पल्टबैयै देबे अहाँ देखू ने यौ। हमरा नाम पर कत्ते ने बयान पलटलै त ई कोन छोट मोट बयान छै यौ पर की कहु यौ अभिषेक भाइ साब हमर बेटी के बिलटा देलक। केक्कर क-कक्कर-क- कक्कर चोट्टा के न- आइ काइल के छौंड़ा के इहो होइ छै ने पाय वाली बेटी के फसेलक ई केलक ओ केलक उ केलक। की कहू कोन कुकर्रममे कहू अहाँ।
हमु सुनु सुन हमसभ अपन जते हमरा सबके होइया हिम्मत होइया। हम सब अपन ओ पूरा एरिया के छानबीन करबाबे छी। लेकिन भैयया यौ कनि हमरो पर ध्यान देबै। जते बेटी पर खर्चा केलियए। तऽ किछ आश हमरो सभके रहत। तऽ हमहूँसभ पूरा लागल छी। खोजेमे हमरा सबके पता चलल। ए एगो सूत्र से कि एहि जगह पर अहाँ के बेटी अइछ। तऽ हम पता कऽ देब। तऽ हमरा कते रुपआ देबै यौ।
अहाँ पता करब अढ़ाइ लाख रुपैआ अहाँके देब इनामके।
बाप रे बा तब तऽ हमरो बेटा बड नीक जगह पर पढ़ि लेते। हम कोशिश करबै। कि पूरा प तऽ हमरा सूत्र से पता लगल ए। हमरा जे भरी नहि अहाँके कहै छी। कि अहाँके बेटी मिल गेल ले।
अहाँ पता करू भाय साहेब हमरा बेटी चाही। कतहुसँ
सुनू न यौ। सुन-सुनू-सुनू एगो फोन आ रहल अछि। ओ हमरा कहलक के कि एहि जगह पर छै। तऽ चलबै जल्दी- जल्दी ज अँही आउ अहाँ हमरा घर पर चलै छीय। अपना दुनू गोटा हमरे वाला गाड़ी से चलू दुनू गोटा
तहरा लाइनेपर रहु ने गप करिते-करिते आबै छीयौ भाइसा। हमरा एखन जे किओ दू मिनट लए फोन काटत हमर सहनता नहि हेत।
कुनु नैह चलू आबि जाउ। हमरो ड्राइवर के हम कहलियै। कि चलय लए गाड़ी निकालि रहल अय। चलैत छी। जल्दीसँ पटना मे एगो झौआ जिला के गाँवमे अछि। ओ ओ गाँंवमे ओ होस अथी होस्टल कथी कहै छै। अपना सबके मो होटल
होटल होटलमे छै। यौ बच ये यौ बौआ यौ मोनक कपरजरुआ छलए यौ। कतय- कतय लोक गिल्े उपर
सुनू ने सुनू-सुनू हमरा अहाँके से बात भेल हे ओकरा हम कहलियै। एना ए ने क तू अगर नहि बात के पलटबही तऽ तोहर बापमे दुनू के हमर गांव के नाम खराब यऽ तऽ। तोहर बाप माय दुनू के मारि देबौ। तऽ तू जल्दी से बात पलट। छोड़ा के कही कि आब हम तोराासँ नहि करै छियौ। जबरदस्ती हमरा भगा कऽ आनलक ह। स्टेटमेंट ओकर हम बदलबाबै छीिय। ओ भैया रुकु ने
अहाँ कोशिश करू यौ बौआ अहाँके हमर अढ़ाई कि चाइर लाख रुपैया हम अहाँके देब। आ पाइ लए निश्चिन्त रहू अहाँ चारि लाख हम अहाँके देब। अहाँ हमर बेटीकेँ खाली आनि दिअ ओ। ई झंझट स हमरा निकाइल दिय यौ बऊआ यौ बऊआ हम मईर जेब नेइ ता।
ह। ई झंझटसँ हम निकालि देब। अहाँके कहलहुँ ने हमरा बहुत पहुँच अछि। भले हमरा लग अहाँ जे एतेक पैसा नहि अछि। लेकिन हमर ने जतेक जान पहचान वला सभ छथिन। बहुत नीक छथिन। कहलखिन अहाँ टेंशन नहि लिअ भैया। अहाँके हम अपन अपन बेटी जेना हम खोजबै। हुनका
हौ की कहू बौआ बच्चा हमर जिन्दगी बर्बाद कऽ लेलक। कि यौ हमर की कहू हमर कनिआके तऽ काल्हि ओनि ेकरााल भऽ गेल जे आ म पड़ले तेन हाल भऽ गेल छलै की कहय बौआल
कते बोतल पानि चढ़लनि ह यौ कते बोतल पानि चढ़लनि हे भौजी के?
चढ़ि गेलै ओकरा पाँच यूनिट खून।
बाप रे बा तब तऽ बहुते पड़ि गेले यौ कनि ध्यान दियऔ खूनो सब दिल भेलिये ने। अतेक कमजोरी भ गेलइन की?
बहुत कमजोरी भऽ गेलै ओ जे खसलखिन ने बेहोशीमे हुनकर कपार फाटि गेलै।
बाप रे बाप कनि